हेलो
ह
अथि की कहै छै ओ जे की कहै छै ओसभ जे स्कूल जाइ छथिन तऽ हुनकर सब तऽ टाइम फक्स रहैत हेतै न
हूँ
दुनूके तब तऽ फोन तऽ हुनका सभके करयके लेल तऽ हमरा पहिले पूछि कऽ फोन करय पड़त नऽ हेलो आवाज नइ जाइ य की
ओ
अच्छा तहन भऽ गेलै तैयारी तैयारी भऽ गेल
हँ तैयारी भऽ गेलै हमर
तैयारी भोजन परैस कऽ देलियै
नइ एखन पूजा करथिन तखन न
अच्छा कनि टाइम लागतै नै हमरा चाइर गे आर करअ कै हइ चारी टा
हँ ठीक छै एखन बात करैत रहू आ कयने छी कॉल तऽ कम्प्लीट करू
हँ हँ हँ उएह चारि टा मतलब देखा रहल छै कि आरो करय के छै
हँ तऽ ठीक छै और सब कहू
और सब ठीक छै और अहाँके बौआ जी सब
बौआ सब हमर हँ सब ठीक अइ एखन
फोन आएल
उठबियौ ऐल तऽ
नहि हुनकर फोन छै हम नहि उठबै छियै
अच्छा स्वामी जीके
आर कहु अहाँ
चाय पीबै गरम गरम चाय बना रहल छियै हम
नइ आहाँ पीबू हुनका दियौन बौआके
हँ बौआ लए बौआ लए बनबै छै हम अपने ले बनबै छी अहाँ पीबै तऽ बताउ कहब ने फेर हमरा नइ कहलौं
हँ हम पीबो करब तऽ अहाँ ओतऽसँ हमरा नहि देब तऽ हमरा अपने जाकऽ बनबऽ पड़त तऽ हम कैला कहू कि हम पियब हम अपने बनायब अपने पियब
अच्छा
आर कहू
बस महादेवके दयासँ सभ ठीक हइ कहलियै कनी देखियै फोन करियनि हुनकर सबके की सब करै छथिन
टा ड्यूटी
हमर साढ़े नौ बजे
आ एता
एता आठ बजे
ओ
साढ़े नओ जेता आठ बजे एता आ हम जहन चलि जेताह तहन की कहै छै मतलब एक बेर नाश्ता बनेलियै दोबारामे खाना बनेबै सासू माँ जे खेन से हुनका हिसाबसँ बनेबै पौथ पानि वाला खाना हुनकर तबियत तइन सही रहै छै ओकर फेर खाना ताना बना कऽ आइ सोचलियै हम नहेबै नहि एखन
किये
अरे एखन नहा लिय ने पता हम जे जाइ छी ने डेली डेली भीज जाइ छे अत भीज जाय छी से पुछू नहि फेर दोबारा मे कपड़ा भऽ जाइये सबटा आ मशीन अइ ने हाथे से धोवै छी बहुत भजाइय पाँच प्राणी भेलियै ने पाँच प्राणी के दू दू टाके कपड़ा सोच लियौ कतै हेतै
हँ से तऽ होइते छै आ बारिशके टाईमे आरो कपड़ा घिना जाइ छै पूरा
हँ मसिन रहै छै तऽ लोक एक बार घुमेलक की करू मजबूरी के नाम महात्मा गांधी आ एतै ओ सब तऽ फेर आर भीज जेतै बुझाइये अहाँ ट्रेन पर जा रहल छी कतहु
बगल मे ट्रेन चलैत छै
नहि ने ब
हूंम्म आर कहु आहाँ
केकरो जे आवाज जाइ से धुक धुक धुक नइ मचैय
होइ छै तऽ आब की करियै डेरा जतऽ रहतै ओते ने रहबै ओजे आदत भऽ गेल छै हमरा सबके
हँ से तऽ ने सबिखल लोक जतऽ रहै छै ने ओतय तऽ आरे नहि जाइ छै
अहाँ की बनेलहु हेँ
हम आय हमरा पूरी सब्जी खाय के मोन केलक
हमहुँके बड़ बर मीठ मीठ खायके मोन करैय की बात दोसर बात यइ की
नहि आब अगर दोसर बात है तऽ हम अहीकेे लियै
कहियो खट्टा खायएके मोन करै यऽ अहाँके कहियो मीठा खायके मोन करै य पता नइ चलैय
कोनो बात नइ खट्टा मीठा खाय कऽ मोन करैया तऽ बना सकै छी खा सकै छी
जैसे मजा करै अपना हथ
हुँ देखिय ने हमहूँ बनेबे अरबी पत्ता के सब्जी अरबी दे के पत्ता हमरा भेटेलै या केओ देल के यह
जे ल गेलियै
अरबी पत्ता के सब्जी
खायमे बड़ी नीक लगै छै
खाय राजा घर जा अ कर ख कोम सर
हूँ
बच्चा कहानीआ बच्चावला कहानी याद अइ बैट चिटी खाए या राजा घर जाइ असगर खाय त घर छै
कहानिये सुनि सुनिकऽ तऽ एतेक बड़का भऽ गेलहु
कहानी समहानी
बचपन के बाते होइ छै अलग
फिर बज कनि खाय
तऽ ओ माँ के सीख रहै छलैए न जतबे हुए सभ बाइट क खाइ
बैट क खेलौ हन
हमहूँ सब त इएह सिखबै छियै बाल बच्चाके
लेकिन बाल बच्चा करबो करै छै ओहे चिज जब मारामारी करत बाल बच्चा तखन तऽ बाप रौ बाप
घर घरके ख सेबला पहिन की करतेै हटाउ बच्चा सब करते की करते हमर करते
हँ ई बात त छै
बदमासी नहि करतै अथी नहि करतै त करतेै की ई बच्चा फेर कहेले कइले कनी मनी तऽ होइते रहै छै
हमरा घरमे कनि मनी नहि होइ छै जब होइ छै न तऽ मजेदार होइत छै दुनूमे कनि मनी वाला बात नहि होइ छै
से तऽ नहि करना दुनू द दुनू घरमे साइड कर करार ल कोनो
जब नहि संभरै छै तऽ डंटा उठबै छियै दू दू डंटा मारै छियै दुनू के
तहन
शानत की हयत हम तऽ मारि खा लेत लेकिन एक दोसरा से नि शान्त नहि रह हँ तऽ एक दोसरा अस ने
हँ
तखन तऽ बुझायत बाप रौ बा के कथी भऽ गेलैये एहन दुनू मे पावर आइब जाइ छै से कुछु कहै के नहि
ओ दस मिनट ले चला रहल छै दस मिनट बाद सा सुतले हे त क कहन छै प्लमेट होत ई बच्चा के पेट ने
हँ ई बात तऽ छै
इंतजार कि मुथ कहल आक आइकत त से नहि आन बच्चा सबके बिचमे झगरा
बच्चा थोड़े छै ओकरा समझ
कोनो नया ताजा खबर है
ताजा खबेर कोनो नहि ये आब ताजा खबेर अहीसँ सुनब
हमरा सँ सुनबै
हँ आब अहाँ एगो खुश खबरी दियौ
देब देब जरूर दे देब
ठंडा आबि रहल ये ठंडा मे एगो खुशखबरी दियौ
एक बेर अहाँ टेंशन
ठण्डाके फायदा उठायब ओहि बेर
हमर चाय देखियौ अहाँ से बात केलियै ने चाय बनेलिये गरम गरम अआब चाय पीबै मजेदार तहन जाके शरीर के एनर्जी एतै चाइ दिन एक बेर पी लेने छीयै जहन दोबारा पीबै न तहन हेतै
पूरा देहके नस खुल जायत ने
हँ आउ यौ चाय पी लिय आउ आउ चाइ पीबै छी दुनू परानी सँ चौ द रप ख अपन घर वाला के कहलियै होइ छै दुनू प्राणी
तऽ अपनेकेँ कहबै दोसरके अहाँ कहबै की लोक अपनेकेँ कहै छै दोसर के थोड़े कहै छी की अहाँके मोन होइया हम दोसर के कहि
नहि नहि दोसर के ककरा कहबै अपन जे कहैयै से तऽ फुर्सत नहि
अपने पर नजेरि राखूँ दोसर पर नजर नहि राखब
धिया पुता भेला के बाद ई सब गाँव
समय साल खराब छै तऽ अपने पर नजर राखू दोसर
हँ चलू चलू ठीक छै बाइ तहन हम रखै छी
ठीक छै ठीक ठीक ठीक राखूँ हमरो काज अइ आब नहि करू एखन
हँ हँ
आब अहाँ के भैये गेल